हेलो
हँ हेलो
प्रणाम दीदी
हँ खुश रह बौआ का हाल चाल
सब बड़ियाँ छौ
हु तब की हो रहलै।
नहि किुछ अइसी गेलहु नेहबा एडमिशन करबै लए।
आब कथीमे एडमिशन करेते।
एमे मऽ
ओ अच्छा ई पूरा होइ गेलै।
हँ बी ए पूरा होलै आब एम ए मे कर
अच्छा आ तऽ कनियनो र नाम लिखेेले रहै की रे।
हँ हुनको लिखाै गेलै हन
ओ अच्छा छै
दुोनू को बी ए मे लिखैले
अच्छा एकर ऐमे मऽ लिखेले
हू
अच्छा दुनू पढ़ताै
पढ़ै नहि पढ़ै हुनकर इच्छा
ह हँ अचछा
उहाय गेलो हन कागज जमा करे ले कॉलेज
अच्छा हमहु खाना आर बना लेली होल के सब्जी भात कुंदरी के भुजिया
ओल
हँ
केना दै छो ओल
साठि रुपए
हमे जे एक दिना पुछलियौ कहलकौ सए रुपैआ बस छोड़ि देलियौ
नहि तऽ दू किसिम ओल बिकै छै एगो उज्जड़ रहतो एगो लाल ओल रहतौ
लाल ओल कहाँ रहै छै
एगो ललगर नहि रहै छै तनी रहै ने छै तऽ छीलल मऽ अंदर लाल रहै छै एगो तनिगो उजरका दू गोल होबे छै पूछििये ने तू कही दू किसीो होबे छै उजरका एगु ललका उजरका मंगबे छै उजरका नहि नोचे छै तऽ हम अर उजार के खाइ छियै कते दिन से बोले रहिये तऽ कहलखिन अच्छा तऽ आय लेलखिन अच्छा लगै छै ओलके सब्जी खाायमे
एहिज भी चठैला
हँ चठैला तेजो बिके छै पता नहि कैसे दे होतेभी कहाँ बनेलियै
चालीस चालीस रुपए दै छै
अच्छा चालीस रुपे दै छै चठैलो मे देखै दू किसिम होबै छै एगो छोटगर रहतौ एगो बड़को रहतौ
दू किसिम रहै छै हरो हाल चल दादार कहाँ छै
गेल रहथुन कोनिया अभीन खाना पीना
ओ आ भैया आइल आर कि नहि सनिचर के
हँ एले हल फेर गेले सोमबारके
अच्छा सोमवार केऽ गेलय ने अच्छा
लियऽ ई पैसा नहि चलते
हू
आइ कोन दिन होइ गेलै मंगल
हँ आई मंगल छै ओकर ओकर काम धन्धा ठीक चलि रहलै
हँ चेल रहलै ट्रानंसफर वला कैंसिले कर देलक सरकार के ऊपर से नऽ सब
जमल रहै लगे लगे छै कि नहि हमे ठीके
नहि ऊपरेसँ आदेश कैंसिल होइ गेलै
ओ अच्छा कि नहि ही रुक गेलल ने
हू
अच्छा रुकि जाइ छै तब की करतै
हू हू
अच्छा ऐसु मन लगल रहै ओकरा ओयजा
हू
अच्छा
तब घुमै अर कऽ प्लान नहि छै
ई गर्मी मे कहाँ जेमे घूमेै इतना गर्मी कहाँ तब की आ जाहो ने पहाड़ी इलाकार मे अखने आर घुमय लए जेतय तुरंत आँ
ओजय और गर्मी लगय छै कि
हँ तऽ बहुत ग धूप देखे छी कैसन छै मद्धिम ने धूप बहुत तेजे छै एकदम उम्मस केले रहे छै
गेल रहियै जे हमे आर दस दिन पहिले घुमय
कहाँ
शृंगी ऋषिवला
ओ अच्छा
कि
अच्छा अच्छा श्रृंगी ओजा कोन भगवान छथिन
अे जे पूजा नहि करबेलखिन हे राम भगवान के जनक जी के जी राम भगवान नहि होइ रहखिन तब ओह पंडितजी के आश्रम
अच्छा पंडित जी के आश्रम छी श्रृंगी ऋषि छै ओ
पहाड़ से पानी आर गिरते रहे छै आ कुंड छै
अच्छा अच्छा
मजा आइ हँ दू कुंड छै आ एगो जहा पानी गिरे छै ओएजा गड्ढा होय गेले ओहो कुंडे टाइप के होय गेले
ओ
लेकिन ओकरा मे छै कि चोट लगि जाइ छै पत्थर आर जेना तेना छै चोट लगि जाइ छै
हू ई लेकिन ई गर्मीमे घूमै लए तऽ जाय ठीक छै धाम पर लेकिन पहाड़ी आ इलाका मे नहि जायके छै देखे नहि कहाँ से पहाड़ फूटि गेलो पानी आ गेल आ बड़ी पानी आय रहलै हन देखरे ई गंगा मैया रुद्र रूप ले लेलखिन तऽ हियाँ के नदी तऽ हुआँ के नदी उहे तऽ देख रहलियै
ओ कहे रहै कोइ एते रहै तऽ तनी जल उल ले के एतै हेल नय छै इहाँ सावनक के महीना एलै तनी भोला पर जल आर चढैतियै देखही कोइ बराबर जाइ लैतै तब तऽ ठीक छै
परीक्षाके डेट आइ रहलै हन
अच्छा तऽ एहिजेसे दै ले जैते नऽ तब परीक्षा ठीक तै न सामान आइ जैतै कहियो बराबर गेलहि हन कि नय तों गेलहि हन ने
हँ एक बाद नय गेलियै
हँ तो गेलै छै यहाँ भाय धर्मेेंन्द्रो जितेन्द्रा गेलेसे
हूँ
हुँ हुँ नेहरा नय गेलै एक आओर आबै तऽ चलि जाय जेकरा जे भगवान करे हमरो से होइ जाय भगवान कैसो चलि
गया जाय हय गया
आब तो लिफ्टो आर लैग रहलै हेन दे बराबर मे जे डोलची वाला नय होइ छै कि बैठ जाइ छै
हुँ
आ पहुँचाइ दै छियै सीढ़ी होइ गेलै अथी होइ गेलै सब करि रहलै हन सब निकरि कऽ गेलै हन नीतीश कुमार सीढ़ी बनबाए देलक कै डब आब डोलची बाला लगतै साठ रुपैये आदमी अय से
गया वला मे जाहि न गे
गया वला कोन छियै
एगो आओर छियै गयोमे कोइ पहाड़ी
अच्छा हँ होथिन पहाड़ कि छिबे करबै
ऊपर मे छै रस्तो आओर एकदम जैसे पतला रस्ता छै ओकरा
हँ जायके हम ट्रेन से गेलियै तऽ देखलियै ऊपरे चढ़ैके रास्ता सुुर एदम लगै छै आरी नियन जाय के रास्ता बनल छै
एकदम छोटा जादे जादे मोटा ओने नय जाय पाबै छै
हँ देखलियै रहै अच्छा बाजी भी उमस भी कैले छै ओतने बुन पत्ता तक नय हील रहले हन
बाबू आर खाना खाय लेलखुन
हँ खाय लेलकै।
अच्छा
नै अभी नै खेलाखिन नाश्ता केलखिन है
ओ अभी नै खेलकै अड़्हाइ बजे लै केँ बजे खा छि
अड़हाइ तीन बजे पूछै छियै
अच्छा अच्छा आब खयथिन ने
लेट सत्तू पियै छथिन कि नै बीने
हँ भोरे पियै
ओ घर पर जै छथिन कि नै
हऽ अच्छा
आरो
लैकन बुतरू सब ठीक छै न
हऽ सब ठीक छै
अ आज काइल मझला कहाँ रहे छै कोई फोन फोन नै
घरे म छै
फोन उन नै करै छै
शादी बियाह कुछ नै अभी तक भेलै
कही सेटे नै होइ रहले है बात कै छि बात
देखही कही
तहुँ आर देख
अच्छा अच्छा
हऽ ठीके छै बज लगल रहे केँ चाही तब ठीक रहै छै
हमरा अखन तऽ लाइनो कटल छै गर्मियो ओ गर्मी बहुत छै
हु आरो सब
सब बड़ियाँ छै
मम्मी एलखुन
मम्मी हँ हँ एलखिन
हँ हो गेलै हुनकर काम नहि
हँ मटिंग
आ छोटका कहाँ रहै छै।
उएहन गेल
ओ हम कहै दादा गेल रहथिन
ओकरे साथ गेल छलय नऽ
हूँ
अच्छा तो कहाँ तक पढ़ली तो की करबीै अभी
बड़ा बड़ा बी एड कर रहली मरा प्राइवेट स्कूल पढ़ रह बी ए याद ह
ओ अच्छा
हँ हँ हँ ठीक छै तनि हम बात करै छीय
हँं ठीक छै करिहे फोन ठीक छै
ठीक